ओह।
हॅ, तऽ आयके अप्पन टॉपिक छैय, अयोध्या धाम। ठीक छै, तऽ देखू अयोध्याधाम तऽ अही बाजू -बाजू अही।
अयोध्याधाम के बारे मे आब सुनअऽ चाहै छी। अयोध्याधाम भारतक, सब स पवित्र स्थल छै, और धार्मिक नगरी मानल जाइत अछि, इ अयोध्या राज्य मे उत्तरप्रदेश मे स्थित अछि, अयोध्या भगवान राम के जन्मभूमि मानल जाइत अैछ, हिन्दू धर्म मे अयोध्याक विशेष महत्व अैछ, देश -विदेश स लाखो श्रद्धालु, प्रतिवर्ष अयोध्याधाम दर्शन लेल आबैत अैछ। इ नगरी धार्मिक, सांस्कृतिक, आ ऐतिहासिक, दृष्टि स अत्यन्त महत्वपूर्ण अैछ। हॅ बाजियौ आब अपने।
बिल्कुल आँहा सही बजलौ, देखू भारत जे छै इ पावन भूमि पर अनेको शहर छैय। जे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक समुदाय मे, सदियो पुरातन नैए अहि। लेकिन अयोध्याधाम के स्थान सबसे अनोखा सर्वोच्चय छियै। किया, किया कि उत्तर प्रदेश मे सूर्य नदी के तट पर सबसे बड़ा बड़ी, अयोध्या धाम बसल या। बल्कि करोड़ो सनातन धर्म -धर्मवासियो के लेल अयोध्या धाम भक्ति और तिर्थ का सबसे बड़ा केंन्द्र या। घन आ हिन्दू ग्रन्थो- ग्रन्थ के अनुसार देखियौ, तऽ अरोध्या धाम के बेहद महत्वपूर्ण स्थान या। किया किया अधो-अयोध्या के मतलब होय छै, मुक्ष धनीय। मतलब भेल ओकर मोछ- मोक्ष देने वाला, सात पवित्र नइयो के सबसे पहना इस्थान दिये वला जे आहा शब्द के अर्थ होइ छै। जेकरा कोय नैय जी जीत सको या विजय पा सको जेकरा पर कोय विजय न पा सको। अयोध्या धाम के सबसे बड़ा महत्व भगवान विष्णु के सातवाँ अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्मस्थल ये। पौराणिक कथाओं के अनुसार देखल जाय तऽ इ नगर के अपना स्वयं सूर्य के पुत्र अ वैभव स्वस्थ मुनि के देल ओय के द्वारा केल गेल या। आ आगे अगर देखल जाय तऽ आगे चलकर रघुवंशी के राज निवेशन दिलीप रघु आज और दशरथ के राज ये। हाॅं हाॅं अहाँ बाजू अपन।
देखियौ। अयोध्याक वर्णन प्राचीन ग्रन्थ सभमें भेटत अहाँके। कहल जाइत अछि। जे एकर स्थापना मनु द्वारा कैल गेल छल। अयोध्या रामायण केर मुख्य घटना स्थल ऐछ। एतहि भगवान रामक जन्म भेल। बलय काल बीतल आ बादमें। ओ अपन जीवनक अनेक। महत्वपूर्ण कार्य केलनि। एहि कारणसँ अयोध्या समस्त हिन्दू सभक। आस्थाक केन्द्र बनल एइछ। हलाक वर्ष सभमें। अयोध्यामें भव्य राम मन्दिरकेर निर्माण भेल एइछ। इ मन्दिर भारतीय स्थाप स्थाप्ता। कला केर। उत्कृष्ट उदाहरण एइछ। मन्दिरक सुन्दरता विशालता आ। नक नक्काशी देखपाल। योग्य अछि प्रतिदिन हजारो श्रद्धालु। भगवान श्री रामक दर्श र्शन करबाक लेल एतय पहुँचैत एइछ। मन्दिर परिसर स्वच्छ व्यवस्थित आ आकर्षक अछि बुझलियै?
से अहाॅं बिल्कुल सही बात बतेलू। आधुनिक समय में अयोध्या धान के गौरव। एगो नया मुकाम पर पहुँच चुकल या। सदियों से लम्बा इंतजार आ संघर्ष के बाद जनवरी दू हजार छब्बीस चौबीस में अयोध्या में भगवान राम के भव्य दिव्य मंन्दिर के उदघाटना भेल। इ मन्दिर भारत के वास्तुपुलिका के सबसे बड़ा नमूना ये। ऑं जाहिमे कि पारम्परिक नगर शैली के पूर्ण पथ थर से बनायल गेल छै एहिमे एकोटा लोहा के इस्तेमाल नहि केल गेल छैय खाली ई मन्दिर। ऑं शिल्पकला से बनल छैय मंन्दिर की गर्भगृह में बिराजमान पाँच वर्षीय बाल रूप रामलला के सुन्दर मूर्तिके दर्शन करैय लेल दुनिया भर से लाखो श्रद्धालु पहुँचे छैथ। देखू राम मंन्दिर के अलावा भी अयोध्या में कई पवित्र स्थल छैय जेमे भक्ति अपन भक्त अपन आकर्षित होइ छैय जेना भगेल अहाँके रामगढ़, कनक भवन, सूर्य नदी और घाट आ दशरथ महल, हनुमानगढ़ी भेल जेनाकि अयोध्या जाबे वाला भक्त सबसे पहिले हनुमान जीके दर्शन करे लेल जाइ छैय हनुमान गडी में मानल जाइ छैय कि हनुमान जी के इहाँ रहकर पूरी अयोध्या की रक्षा करै छैय फेर भए गेल अहाँके कनक भवन ई एक बेहद खूबसूरत मंदिर या मानल जाय छैय कि इ भवन कनि कियाड कैकेई, देवी सीता के मुँह में दिखाई गेल छैय, मुँह के उपहार मे देल गेल छैय। ई मंदिर श्री रामके माताके सोनाके मुकुट के मूर्ति आये, और अ अहाँके भए गेल फेर सूर्य नदी और घाट। सूर्य नदी अत्यन्त पवित्र मानलयै जाय छैय। अ इहाँ राम की पीढ़ी घाट बहुत प्रसिद्ध ये। इहाँ शामके समयमे होएवाला महा आरती नजारा देखे वाला होइ छैय। बड़ शान्त होइ छैय आ दशरथ महल ई राजा दशरथ के प्राचीन महल मानल जाइ छैय। इहाँ वातावरण भेर शान्त और भक्तिमय होइ छैय। आओर अहाँके भेए गेल फेर आइके समयमे आधुनिक अयोध्या गौरवके साथ- साथ आधुनिक विकास प्रदीम एक अद्भुत मिसाल छैय। हर साल हर वर्ष अहाँ देखब, तऽ छोटी दीपावली के दिन इहाँ दीपोत्सव भव्य आयोजन केयल जाय छैय। जेहिमे सूर्य के घंटो पर ए--लाखो संख्या मे जलकर विश्व रिकॉर्ड बनायल गेल छैय। हॅ अहाँ बाजुये पर
देखियौ अयोध्या धाममे जे छैय ने, सरयुग नदी के विशेष महत्त्व अइछ। कातमे श्रद्धालु स्नान करैत छथि, आ पूजा अर्चना करैत छथि। मान्यता अइछ से सरयू नदीमे स्नान करबाक पापक नाश होइत अइछ, आ मनुष्य के पुनः प्राप्त होइत अछि। साँझक समय सरयू आरती देखबाक अनुपम दृश्य होइत अइछ, जाहिमे हजारो दीपक प्रकार प्रकाश वातावरण के दिव्य बन -दिव्य बना देत अछि। अयोध्या मे रामनवमी, दीपावली- विजयदशमी आ अन्य धार्मिक पर्व बहुत- धूम- धाम सँ मनाओल जाइत अछि। विशेष रूपा -विशेष रूप सँ दीपावलीक- अवसर पर सम्पूर्ण अयोध्या दीप सभ सँ- जगमग जगमग उठैत अछि। जगमग जगमग करैत अछि घर मन्दिर घाट आ, सड़क सभ दीपक सँ- सजाओल जाइत अछि दूर- दर- दूर- दूर स- पर्यटक एहि अद्भुत- दृश्य के देखबाक लेल- आबैत छथि अयोध्या केवल धार्मिक स्थल नहि। बल्कि भारतीय संस्कृतिक -परम्परा- आ नैतिक मूल्य्यक- प्रतीक सेहो अछि, भगवान रामक जीव- जीव भगवान रामक जीवन सत्य, धर्म, त्याग, करुणा, मर्यादा आ आदर्श जीवनक प्रेरणा- दैत अछि। हुनकर जीवनक हम- सभके माता पिताक सम्मान- आदर सत्यक पालन आ समाजक सेवा- करबाक शिक्षा भेटल अछि।
बिलकुल- बिलकुल अहां सही बाजल। देखू- अराध्या आ-अयोध्या धाम जे छै केवल उ के लेल ही धार्मिक आस्था- तक सीमित नहि है, बल्कि भारत मे गङ्ंगा जमुना तहजीब और- विभिन्न धर्मो, आपसी मेल- झोल के लिए के लेल भी एक सुन्दर प्रतीकिया अ- सदियो- सदी से इहाँ हिन्दू और मुस्लिम समुदाय एक साथ मिलकर- रहय छै। प्रभु श्री राम के निर्माण और अयोध्या के विकास मे हर घर मे- लोगो के, अपन अपन योगदान छै। राम मंदिर के अलावा बने वाला पोशाक, माला, फूल प्रसिद्ध काम, मुस- फ्री में कारीगर भी जुड़ल- होइ छै ओहिमे करैके लेल जो यहाँ दशरथके- प्रभु राम सबके हुनका सन्देश पूर्ण मानवता के लेल छै। राम मन्दिर के निर्माण के बाद अयोध्या धाम के एक बहुत बड़ा- आर्थिक अ -बदलाव भेलौ। आइ के समय में सहज उत्तर प्रदेश नय है, बल्कि पूरे देश में पर्यटक- एक मुख्य केंन्द्र बन गेल ये रोजाना लाखो श्रद्धालु- अय के- आबेके यहाँ होटल उद्योग, परिवहन- हस्तलेख स्थानीय छोटा दुकानदारी व्यापार मे फ़्री- उलझल रहलियै। स्थानीय- फस्तलेप- रोजगार के अवसर स्थायी भए गेल अहाँके अयोध्या में। पारम्परिक कला कीर्ति लकड़ी के खेलौना औ प्रभु श्री राम के पित्तल व- पत्थर के मूर्तिया के माँग दुनिया भर मे छै ओर रोजगार के अवसर भ गेल गाइड टैक्सी ड्राइवर फोटोग्राफर अ ना भी के लेल रोजगार अनगिणित नैय अबसर पैदा भेलउ अहाँ बाजू आब
जे छै से पर्यटनक दृश्य सेहो अयोध्या महत्त्व दिन प्रतिदिन बढ़ि रहल अछि। बेहतर सड़क रेलवे आ हवाई सेवाक कारण आब देशक कोनो भाग्य स अयोध्या पहुँचना आसान भऽ गेल अइछ सरकार द्वारा पर्यटक सुविधा स्वच्छता आ सुरकक्षा पर विशेष ध्यान देल जा रहल अछि।
ठीक एकदम बिलकुल आहाँ सब अन्त मे अन्त मे हम इहै कहब कि अयोध्या ध्यान केवल पत्थर आ महलो के नगरी नय यै बल्कि श्री राम प्रभु के आदर्श त्याग और राम राज के बैय भावना के प्रतीक यै ठीक छै तऽ राखै छी फेरो बात करब।
ठीक छै